हलो, जय झूलेलाल
जय झूलेलाल भेण, जय झूलेलाल
छा छा छा हाल चाल?
जय झूलेलाल
छा हाल चाल?
उते बारिश थी पए?
जी जी
हिते बारिश डाढी थी पए, मींअ ॾाढो थो किरे हिते भी।
अच्छा
अचे थी बारिश वंञे थी बारिश हिते भी।
अच्छा- अच्छा, सुठो आ न पाण।
रोटी पाणी थी वेई तव्हांजे घर जी?
न असांजे घर जी अंञां कान थी आ रोटी पाणी।
तहांजीआवाज़ डाढी घट थी अचे हिनन में।
नेटवर्क- नेटवर्क इशू आ।
ह लीड त खाई थ त हटाए छॾो लीड भले।
हलो
हा
चंआती नेटवर्क इशू आहे। बारिश पई अचे असांजे हिते, बढ़िया- बढ़िया।
और रोटी पाणी तांजी थी वई इते?
न- न, अंञा कान थी आ, ठाहे छॾी।
हाण ठाइणी थव तव्हखे रोटी?
अंञा ठीकु आहे न।
हा, सभिन चन ता खां ई इहो ई रोलो थथई रोटी पाणी जो
हम्म
बार ब और तव्हां ॿुधायो असांजा ॿार बार अची विया स्कूल मां?
ऐं मुंहिंजा ॿार कानन।
अच्छा और
तव्हांजे हिते कहिड़ा कहिड़ा त्योहार मल्हाईंदा आहिनि?
हा।
त्योहार, त्योहार
मुंहिंजे हिते सभु त्योहार त मल्हाइनि सभु त मल्हाइनि। कटनी में सारा त्योहार त मल्हानि मां कटनी जी आहियां न हिते सभु त्योहार त मल्हा आहिनि। झूलेलाल साईं जो त्योहार मल्हाइनि था जेठ था मल्हायनि सेसा था मल्हायनि और थदडी था मल्हायनि महालक्ष्मीा मल्हनि सभु त मल्हाइनि हिते। सिंधी स सॾा त्योहार ते असां कयूं था।
अच्छा अछा
करे सभु कयूं था त्योहार सॼा त्योहार कयूं थासीं असां कयूं था हिते। और तव्हांखे कहिड़े तव्हांखे कहिड़ो त्योहार व वधीक थो वणे त मूंखे ॿुधायो। तव्हांखे कहिड़ो त्योहार थो वणे त्योहार त्योहार?
त्योहार त्योहार त मूंखे हथां खे चेटीचंड वणंदो आहे। दीवाली दीवाली वणंदी आहे।
हा दिवाली त जाम दिवाली चेटींहं त सुठो हूंदो ई अथई जाम सुठो हूंदो अथई हिते बि।
हा।
ऐं मल्हाईंदा बि माणी माण्हू वधीक ईदांइ हिनन में त्योहार। सुठे सांह मल्हाइनि था, र तव्हां ॿुधायो?
बस बढ़िया।
तव्हजे घर मेंेंजेंटस हली विया दुकान वुकान हली विया?
हा हली विया हली विया।
हा। हाणे रोटी पाई करे रोटी पाणी खाए करे सुम्हो आराम सां। ठाहियो रोटी खायो सुम्हो फि हुन खां पोइ उथो। हा।
प्रेस लटा बि प्रेस कयां लटा।
न ता
हम।
ला लाटा त सभिनि जे घर पिया अथईियो पाणी मींहु थोो पीरे हेॾोन जाम मीय त गिरेे बि और पानी बार अचे थो वञे थो उते बि मथे न धूप आहेए न कुझु आहे मथे बि
अचछा
ह तव्हां ॿुधायो?
रो तवां रोटवानी खाधी?
मर तव्हां ॿुधायोच, हा
तव्हां रोटी पाणी खाधी?
छा था मुंहिंजे घर में रोटी पानी थी वई तरई। नाश्तो असांजे घर में थी वियो अथई टिफ़िन हली टिफ़िन हली विया अथई असांजे घर में हम हाणे बसि घर जो कमु बि मोसी आराम थी वियो हुते कमु घर जो बि माईअनि जो बि रोलो अथई माई अची माई अचनी कान्हे थी माई कहिड़ी माई अचेती कम करण बारिश ती पई रहे थी जाम बारिश थी की रेते थो और तव्हां ॿुधायो हलो हलो भेण छा थियो तव्हांखे तव्हांजी आवाज़ ई नथी अचे हिते हलो हलो हलो हलो हलो हलो हलो भेण किथे आहियो तव्हां हलो
हलो हलो हलो ह हलो हैलो हलो हलो हैलो हलो हैलो भीड़ त कम आ अॼु न पहले त गाल्हायूं न हैलो हलो हलो हलो हलो हलो भेण जय झूलेलाल हलो हलो हलो हलो जय झूलेलाल तव्हांजी आवाजी ई नथी अचे असांखे हलो
हलो
हा हा
हैलो हलो जय झूलेलाल भेण तव्हांजी आवाज़ ई नथी अचे असांखे हलो हलो
हलो नेटवर्क इशू थो अचे छा? हलो हलो हलो हलो हलो हलो हेलो जय झूलेलाल भेण तव्हांजी आवाज़ ई नथी अचे असांखे हलो हलो
जय झूलेलाल भेण, जय झूलेलाल दीदी हलो हलो जय झूलेलाल दीदी हलो
हलो हलो